हँ ठीक छियै अहाँ ठीक छियै
हँ हमहूँ ठीक छियै अपन कहियौ।
अपनो ठीक है फोनो नहि करै छी
की करबै कनि काम धाम रहै छै तऽ बिजी ज्यादा रहै छियै बुझबे करै छियै कि काम रोजगार वाला जे हम ड्यूटी करै छियै तऽ कनि काम हेबे करै छै कुछ ज्यादे
हँ हँ समझलियै की करबै सबके तऽ इएह छै
हँ उएह ने आ बुझिते छियै की हमरा आ नीन कोचिंग एना काम से एलहुँ राति मे आठ बजे ओहि सभ मे कनी दिक्कत भऽ जाइ छै ज्यादा
अह हा अहाँ तऽ काम करै छियै ने तऽ अहाँके तऽ कनि किछु ज्यादा टेंशन हैत समझ सकै छियै खाना उना खा लेलियै खाना उना खा लेलियै
नहि खाना नहि खेलियै हैन एखन तऽ बनिते छै बनाबैत छियै कहलियै बनाबैत बनाबैत त अहाँके कॉल कऽ लू ताकि बातो भऽ जायत अहाँसँ
हँ बर न नीक नीक केेलो नै
हँ तऽ आओर कहियो की सब करै छियै
हू हमहूँ तऽ ट्यूशन से एयबे केलौ य ट्यूशन बंन्द भऽ गेल
अच्छा ओ लखनऊ मे जे ओ काण्ड भेलैया कोचिंग मे आइग लाग गेल छलै ताहि के कारण
हँ चेकिंग चले छै ने ताहि दुआरे ट्यूशन बंद कर देलक या
अरे हेबाक चाही देखियौ अहाँ कहियौ आहाँके की विचारी लखनऊ मे जे आगि लगलै ओकर कारण के छलै
ओहे ने कम सेमेटी चारो के कछु अचथी हव चाही
ति छै ओर प्रशासन के तऽ छैहे किएकि सुनलियै लखनऊ मे जे आगि लगलैए कोचिंग मे ओहिमे कतेक देर के बाद मतलब एक आगि लगलाके बाद एत्ते आदमी के मृत्यु भेलाके बाद एक घंटा के बादो तक मतलब फायर व्रिकेट नहि आयल छलैए अही कहियौ कि कते लापरवाही प्रशासनिक कऽ रहल छै छथिन
बहुत लापरवाही केलकनि ह ने
हँ और ओकरा कहू मान केे चलू फ्लोर पर बिल्डिंग ऊपर मे जे पढ़बै छलखिन हे दोसरा महलबा पर त ओकराार के न ई रखबाक चाहि कि हमर विद्यार्थी केना उतरत केना एक गे नहि हरेक कोचिंगमे दू गो गेट होबाक चाही दूगो दरवाजा होक चाही ताकि कोनो भी इमरजेंसी मे निकलि सकै है आदमी लेकिन आइ काल्हि के बिहार मे प्रशिक्षणिक ई भऽ गेलै हन लोक के देखा प्रोफेशनल रूम मतलब क नीक रूम एकदम ल कहै छै ने ओकरा ओहिमे खाली चमक धमक हेबाक चाही रूम मे ओर किछु नहि हेबाक चाही विद्यार्थी के पढ़य लेल खाली अ प्रोवाइड कैल जाइ छै अथी सब हैया जेनाकि अथी अ नीक हेबाक चाही जेना अथि बड़का टी वी लागल हेबाकी बोर्ड पर नहि पढ़ौता और इएहे सब इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट के वजह से से यानि बिजली के जे शर्ट होइ छै ओहि के कारण आगि लगलै हन ए सी कूलर फल्ना चिलना कथी सब चलैत छै ओ जे ए सी के जे वायर है ओ शॉट शायद केलकै हेन अहीं कहू जे पन्द्रह गो बच्चा डेट केलकै हेन
बहुत गलत भेलैय बुझियौ तऽ कतेक बच्चा के जान चलि गेले ट्यूशन के वजह से आइ कल् के जमाना मे ने विद्यार्थियो सेफ नइ रहले
नहि अरे देखियौ एक तऽ चलिते छलैया कि बलातकार जिन्दगी मे कतहु विद्यार्थी की मतलब लड़की तऽ सेफ नहिए छै ई तऽ हमएके चले छी कि लड़की अइ अइ बिहार मे नहि सेफ अछि कियाकि ई पटना मे घटना भेले या अ अपना बिहारे में खाली घटना होइए दरभंगा मे देखियौ घटना भेल छला या दिल्ली मे कए बेर घटना भऽ गेल छलए
हँ एहि बाजे जे कुछ ज्यादा ई घटना बढ़ि रहल अछि पता नहि
बिहार सेफ केना छै केना हम मानिय कि प्रशासन जे हइ से अपन एक्शन लऽ रहल छै
ओ एक्शन लेता तऽ बिहार त इएह लेवल पे पहुँचतै कि ओर आगू गेल रहैत त
हँ सही बात कहलियै हँ जे अगर ए - एक्शन लेल गेल रहे समय पर तऽ कियाक ने भेल रहिते ई चीज लेकिन एतुका प्रशासन जे हे ढिलाइ कऽ रहल छथिन
बहुत ढिलाइ करि देलखिन ऐअ आइ एतेक विद्यार्थी के जान चलि गेलै ऊपर से आ ऊपर से अखन देखियौ एहि बाजी कत कतेक बाजीब घटना घटल यए एको बेर तैयो प्रशासन के नहि एखन तक कोनो सरकार के आ नजर
हँसी उड़ाबै छथिन जे नेता खुद छथिन ओ हँसी उड़ाबै छथिन कि अगर खुद को न बचा सकती लड़किया तऽ मजे ले एअ उसको चप्पल से ना मारे आदमी प्रशासन का ये दिमाग होता है नहि नहि प्रशासन का ये होता है
नहि ई तऽ नहि भेल ई तऽ गलत बात बजै छथिन ने ओ सभ
हँ हँ प्रशासन गलत कहिते छैय एहिमे कोनो अथिेय नहि छै प्रशासन एकदम कहैत छथिन मतलब कुछ बाजि दै छथिन लड़की छै त एहिके मतलब थोड़ी होइ छै ई कि अहाँ जे मोन भेल मुँह मे बाइज देलिये आई पंद्रह गो जे स्टूदेंट कें ऐं म -मरला भऽ गेलैयए आय दू दिन भेलै हेन तऽ ओकर खर्चा पानि नहि ओकर परिवार के दू लाख कहै छै प्रोवाइड करतैय मतलब देते दू लाख तऽ दू लाख मे ओकर जिन्दगी चलि जेतै
दू लाख दूए लाख के ओकर ब बच्चा छलखिन हेँ
ऑ जे बीस साल एकीस साल सोचियौ पोसि पाइल के जे मम्मी पापा केने छलखिन हन हुनका हुनका बीस हजार रुपैआ दै छै हुनका बेटी दउथ
वएह न आइ कोनो- स - कोनो सेफ्टी बना कऽ नहि रखने छथिन ट्यूशन मे आ ई घटना घटलै या तऽ ई टीचरो के गलती भेलै आ कछु आ कछु अपना प्रशासनके भी गलती भेलै तब ओ तऽ अभी आब दौ न हुनकर बच्चासभ
अरे लापरवाही के ही हिसाबसँ होइ छै लापरवाही सब होय छै अगर देखियौ सब सुविधा होइ छै से करबै दरवाजा मे इधर देख दरवाजा मे ताला मे अगर जे एते बच्चा केना जान बचौलक सब बच्चा स मैरतेय लेकिन की भेलै कुछ बच्चा
कुदेक कऽ अपन जान बचेलक यऽ
शीशा के तोड़ि देलक आगा के फ्लोर के जे शीशा छले एहि सब कल मे जे गिल्डिंगसँ मतलब की ई अथि महल सभ जे बनै छै ओकर की करय जाइत छै शीशा लगवा देलक तऽ एना करबा देलक ओना कर आर ओ सभ करबै ल से नहि हर सुविधा पर अ दियौ ताकि मतलब कि कोनो भी घटना एहन तऽ नहि हेबाक चाही भगवती दयासँ लेकिन एहन दिनो नहि अयबाक कि अगर एता तऽ ओहिके लेल कोनो रास्ता मिल सकै एहन घरसभ बनाउ
सेहे न आ देखियौ न की करता ओ सब
अरे किछु नहि करता प्रशासन कान मे लऽ कऽ तेल सुतल छनि कहै छथिन जे घायल बच्चा छनि हुनका पचास हजार देतै आब ओकरा एगो बात कहू कोय झरैक गेल छथुन या कुछ भेल छथुन हुनका तऽ हुनका मतलब चमराठी ठीक भऽ जेतै द उ
आप पता बच्चाक के चमड़ा ठीक करता ओ
पच ठीक भऽ जेतै अरे
ठीक थोड़े ने हो जाय छै आबक दवाबमे चलै छै एते पैसा खर्चा होते
न नौबते किया हयत ओहि चीजके ओ चीजके नौबत अयतै नहि अतै किए अतै नौबत एहन चीजके
कखनो ने हयती से
कोचिंग के गलती छलैया किछ आ किछ जे अहाँ समयप अहाँ मतलब फायर बिकेट आयल रहिता तऽ ओ समय मे तऽ
ओहिके कारण आयगो समय पर मुझैल रहे तऽ कत नीक यऽ
आ कहै छै कि भऽ रहल अछि आब की करबे आब जे घटना घटित भए गेले ओ तऽ बट के नहिए एतै आब सुन रहल ये चेकिंग चलि रहल छै ट्यूशन में इएह दुआरे आ ट्यूशन बंद केेलथि हे सरजी
लै छथिन कि ताकि हमर बच्चा सेफ रहै की सेफ रहता की स सेफ रहता हुनका बच्चा
ब छोड़ू एहि बात के की करबै आओर सब तऽ ठीके हे
मम्मीसभ ठीक छथुन
हँ मम्मियो सब तऽ ठीके छथिन फोन तऽ अभी नहि केलियैन ए हुनको करबनि आब फोन
हँ हमरो मम्मी के नहि तबियत उबियत खराब छलनि ह‌एं मम्मी फोन केने नहि छलखिन ह‌एं कियाकि हम हुनका मोबाइलमे रिचार्ज उचार्ज खत्म छनि मम्मी तऽ फोन नहि केलखुन हँ हमरे फोन करय पड़ैत छनि मम्मीके हमरो दू दिन मे रिचार्ज खत्म भऽ जैत त कहलियै कनि कनि बात कऽ लै छियै हुनका सबसँ
करि लियौन की करबै
हँ तऽ मम्मी से करहे पड़तै नहि तऽ हुनका ख मोबाइल मे रिचार्ज रहिता तऽ मम्मी तऽ तीन बेर केने रहथिन एते देर
अच्छा
हँ तऽ मम्मी के छनि सुबहमे करता ओहिके बाद दुपहरमे करता फेन नहि जब लंच टाइम होइए हम काम पर जाइ छी तऽ लंच टाइम होइया हमर ओहि टाइम मे करता हम की करै छी खा लै ला नहि मम्मी नहि खेलव ह तब बोले अच्छा सुनने छलहु कि मम्मी आयल छलखुनह काल्हि।
हँ आयल तऽ छलखिन हे मम्मी मम्मी भी आयल छलखि छिन ह आ दीदी भी आयल छलखिन ह वैह हॉस्पिटल गैल छलख खिन ह आ ओ जनम पत्रीके लेल।
आ किनका जनम पत्री के लेल?
आ दीदी के बौआ जे छैन ने ओ अपना बच्चा के एखन तऽ जन्म पत्री नहि बनेलकै आब आठ साल के बच्चा भऽ गेलै आ जन्म पति री एखन तक नहि बनलकै तऽ इएह सभके लेल सरकारी से एहै ने आब न एडमिशन नहि भऽ रहल छैय हुनका सरकारी में। तऽ उएह अभी जन्म पत्री मांग करै छैय।
आठ साल के बाद स्कूल मे नाम लिखबै छथुन।
हँ नहि एडमिशन नहि लऽ रहल छैय ने अ प्राइवेटसँ पढ़ैत छलैया।
अच्छा प्राइवेट से पढ़ै छलखिन यै तऽ आब कीया सरकारी सी बी एस ई ए बोर्ड से करबा देथुन तऽ आओर अच्छा हेतनि।
से नहि ने करै जाय छथिन ओतेक मतलब ओतेक अथी नहि छैय ओतेक लेवल के लेल।
मतलब की ओते पैसा नहि भ रहल छैय।
छैय हँ ताहि के चलते कहलकैए जे सरकारिएसे करवा दै छियै।
हँ ठीक छैय जे जे करबाबैत छथिन ठीक छैय लेकिन एहन शिक्षा शिक्षा दियौ कि आगाँमे जे आदमी हौ हुनका नीकसँ प्रोवाइड मतलब अथी कऽ सकै बच्चाके लेल एतबे हम बुझै छियै नीक छैय कि ओ ओ बच्चा अगर अहाँसँ बातचीत नीकसँ कऽ रहल या
बुझियौ ठीक या आदमीके बड़का इसकुलला किछु नहि
नहि नहि तऽ खासि छलै न भ
अच्छा खाँसी भ गेलै। आओर कहियौ हु तबियत जब खराब रहै तऽ दबाइ किया नहि लऽ लै छियै।
लेने छियै दबाइ अठारह उन्नैस सौ के दबाइ भेलैए तऽ की कहैत छियै। ठीक होइत होइत हेतै न धीरे धीरे ने
हँ तबियत के तऽ कहिए नहि सकैत छी ओकरा सब तऽ एकदम समय चलै छथि समय के कनियो बदलाव होइ छैय कि सर्दी हो गेल बोखार लागि गेल।